हेलो हँ खूब सोहागवती पुत्रवती रहू
ठीक छथिन्ह ठीके छैय
हँ हँ हमहुँ सब ठीक छी
पारसल
कहिय केहन रहल भोज भात
बड़िया रहलै
हु की सब रहै भोझ मऽ
भोज मे रहैय दैल भात अलू बैगन अदौड़ी के तरकारी अलू परवल अथी के की नाम छियै सकरौड़ी आ ओल कऽ चटनी
नोकेशो मे सकरौड़ी रहै
हऽ नकेशो मे सकरौड़ी रहै
हूँ
पर मेन मुसीबत भए गेलै दियौर कऽ भंडारी बना देलकैन ये
जाऽ
एऽ तेके साथ बेचारा चैययौ ने पिलकै तैयो कहलकै जा जा जा कनिया नैह बनाय चाहय चाहियो नैह पिलकै आबिते के साथ भण्डारी बनाए देलकै बेचारा
हँ जब एतय सऽ चैल गेल ने तऽ माँके पछतावा होइ जे आहाँ छौड़ाके चैयो नैह देलियै ओकरा साँझे आदत रहैय पियैके तऽ हम कहलियै आब छौड़री मे नऽ ओझरा गेलियै ओकर मोन खराब भए गेलै ओहमे लैग गेलियै
चाह पि लेलिय रे अथी मे ओहीठाम रहिये नऽ सिलेठे मेेे रहिये तखने कहलियै रे भतीजी के चाय बना कऽ राखलियै गाड़ी वला ले लेकिन गाड़ी वला तऽ छोड़लकै आ भागले
हँ नैय रुकै छै उस सब
आ ई सब ई सब हमरा सबसे दू मिनट पहिले एलै आ ओहि दिन कहलकै जे नैय जेबै आ दू मिनट पहिले एलै या पिंकु भाईजी सब वएह उसब दू मिनट पहिले लेकिन बाइक से एलै गाड़ी से नेैय एलय
हूँ
और सब भाएऽ गेलै सब चीज निश्चित भाएऽ गेलै आब खाली बारीक सब खा रहल छै़थ जल्दिए शुरू कए देलकै है न पैन थालक टाइम रहय तऽ जल्दिए शुरू कए देलकै रहए
ह
आब अपन घर बार के दू चैर टा लोक रैह गेलै एखन बारिक सब खा रहल छथि घर बार सब मौगी सब बाद मे खेतै हम सब तऽ खाए लेलियै जे बाहरके रहै स्वाथिन सभ रहै सब खाए लेलकै
हँ खु सब सुइत गेल
हँ ओ तऽ एहिठम फ्लाैट भए गेलै हरिचा के घर मे जााकऽ फ्लाैट भ गेलै ओकरा मनपंसन्द भए गेलै अहियोठाम मनीषा के घर मे फ्रिज रहै आ पैन ओकरा तऽ मौज अैब गेलेै कहलकै बल्ले -बल्ले मौज अैब गेले ये अपन पैन अपन पिलकै तखन से तऽ उथल -पूथल कैरते रहै साँझ के जल्दी खुआ पहिल बच्चो सबके बैसा देलकै साथे मे ठेंगा सभके लोक एलै रहै तऽ ओ साथे मे बैसा देलकै जे बच्चा सब सुइत रहतै
हूँ
ओ सब खेलकै तऽ सुइत रहलै उ सब पइनो देथुन न फेर एखन पड़य लगलै फेर छूटि गेलै फेर पड़य लगलै लेकिन ई छै पण्डालमे पानि वाटर प्र्रूफवला छै तऽ पानि नहि एतै आर सब भाजीखेलखिनह ‌
हँ खालेलक खाय ललक गेल रहै भोज खााय ले ने
दोसर गेमो खेल रहल छथिन आ हमरास बातो कए रहल छथिन
नहि नहि एकरापर हमरापर जायवला ऑप्शन नहि ने छै तऽ उएह अथीमे देलियै रहए ग्रुपमे नम्बर जे एकरा पर किियाक ऑप्शन होइ छै तऽएह कोड भेजलकै देखे रहियै
ओ भाइजियो तऽ गेल हथिन भोजमे
हँ चाचा पहिने कहलखिन नहि जायब फेर ब कहलखिन जे नहि जेबे तऽ ओ सब
तऽ कबो किछुए निमन्त्रण हुए किछो हुए चूल्हा तऽ जरबैए पड़ै अछि पप्पा माँ तऽ अखेले हेतनि पप्पो गेललखिड ररहै हेलो
हँ
पप्पो गेलनि रहे भोजमे
हँ हँ दुनू बापूत गेल रहय
ह तब कीटू नहि गेलल कीटटु ठीक भेलल पित्ंगिया
हँ किटु कहै रहलि है
भाईजी आनलखी दवाई
तबे आनलकै ओ अथ टौनिक सब छोरी पियै छै
ओ नै दिने केँ नै दिने केँ नै रहै सब्जी झिगा केँ आ कदीमा केँ ओकरा ओकरा गरम केलियै आ दाइल रहै अन्दरमे ढेरिके बैसल तऽ ओकरा की केलियै चालैन पर दै कऽ छोड़ देलियै साँझमे तऽ ओ चालैनस पाइन गड़ि गेलै सभटा तऽ ओ दाइल कऽ कनिटा लहसुन प्याज हरा मिरचाइ सभ अथि कए कऽ दरड़ि कऽ ओकरा में भूज भाइज कऽ दलपुरी बनै लेलियै तऽ गिनल चुन छोट छोट दसटा दलपूरी भेलै चाइर चारटा मोहन चारटा होम पाँचटा म तीनटा होम दुटा किटु
ओहियोम जोगर लगा लेलखिन
हँ खूब सुन्दर भए गेलै बहुत नीक बहुत टेस्टी बनलै आ तकर बाद अपन दू फेर कनिटा अटा मिलेलियै तऽ दूटा रोटी बेलिय किटु कहलकै खेबो दूध रोटी ओ खेबो नै केलकै दूध ओम उहै दलपूड़िए खा कऽ सुतलै तकर बाद माँ लेलकै एकटा दूध रोटी चाचा भोज खै कऽ एलखिन मलके जेतै दबाइ खेतै सुततै
आबे केँ साथ चैल गेलखिन टी वीे लग बैसे ले ता कहे छै वा हमरा सबके बहुत सब बढ़िया तो तोरा सब घर म न भोजन छै गे
देख लेखिन खाइते
हँ तऽ माँ कहलकै है अहाँ की जन गेलियै एकरामे की अथी छै दिनका दाइल रहे तऽ ई फैकतीयै नहिये नओकरा तऽ ओकरे भूज भाइज कऽ अपन दलपुरी बनाए लेलक तऽ खाए लेलौ सभ गोटा तऽ कहलखिन हँ भोजो नीके रहै खेलक हँ एखन दुनू रहल गिटुओ भायजयो रहेते आब ओ सब हल्ला करय लागले चल सुते कहलियह सब जहन अबै छी
आ हम पहिल किटुयै कऽ फोन केलिये यौ माँ केँ कहियो लाइनपर रहतै तऽ फोन करबै
माँ गप कै रहल छै ककरा सेन
हँ ओहै रहै ओ मधुबनी वाली
और सब आ तऽ आरे ने सुतै ले जे पंखा दूइ टा छैे तऽ एकटा घर में पंखा लागलो नै छै
हँ
कनि मनिय छत हाबौ काल्हि नहि रहए साफेमे अखन कनिटा छतोपर छै हवा
ह
ह
नहि हमर छत नहि ने छै मे नचे ने छौ छत ने मतलब छत छै सीढ़ी नहि छै
अच्छा।
सीढ़ी नहि छै सीढ़ी नहि बनती भने नहि बनेलक सीढ़ी बनेती ह ते सभ अनाज लड़ते लड़िते खिया जतियै सभ
ह
हूँ।
ओकरा तऽ अहाँ सभ गेलियै तऽ तकर बाद ओकरा ततेक बोखार भए गेलै न तऽ कमल तम्मल ओड़िक उसार जे निकलि कऽ सुतले से बुझियौ आरतीस माँ एऐलै तब उठलै
ओ किछुन।
हू आवाज नहि
हैं
ओ जे आरतीसभ माँ सभ आयल तकर बाद ओ उठल सुतिके
ओकन करै सिखा लै छै
बीच मे हलला हत तऽ कैटल
ह तऽ ऊचिकल
ह तकर बाद उठले उठले कहली कऽ तो केहन मन लागे छौ कनि आरम लागै। तखन फेर कहलियै खेबो करबही तऽ नहि कहलियै कनिटा माँ कहलकै कि हमर माँ सुधा फोन केलकै रहए वीडियो कॉल तऽ माँ के कहलियै देखेलियै किटुक माँ कहलक कि एक साल से तऽ नहि होइ रहोप फेर किएक हुए लागलौ जबकि बारह साल पड़ि गेलैए तऽ कहलकै क जे अथि पसरहटा पर मिलै छै पितुंगगिया क ह कहालके ओ ओ माला देबी ने कहलक हमी कीन कऽ राख देखबौ ओजी के हआँ लए जाइ लए
ह
आ तकर बाद फेर कटुओसँ कनिटा गप केलकैहि दही शक्कर छो घर मे कहलियै ह कहलकै गरम दूध मे शक्कर आरेदि दए कऽ दही कनिटा तब फेर देली एक कप दूध मे ओ पिलकऽ तब कनिटा फेर मोन हरिहर भेलै तऽ उठल त वएह दलपूड़ी दूटा खेलक
माँ गेलखीन सुतेला।
हू बड़ीकाल आय सवेरे दसे बजे ह ऊ आइब गेलखिन रहऽ खाइते खाइतमे हमरे सभके खाय काल चलि एलखिन रह
चेन आइ हल्ला गुला नहि ने चल छ शांति से सुतय लए चइल गेलखिन ने एखन हमसभ रहतियै तऽ कौ कौ होतियै ने छतबो
ह उएह ने साँच कहलियै जे अंगना केहन सुननाइ छै गेलियै कनि देर भगवती घर बाहरै लए तऽ चाची एहिठाम जा कऽ कनि देर बैसि रहल य तब फेर बाहैर शोहैरकेलियै साँझ दइ लै तो तामऽ राजा सुधीर एल रहै
आर रैव के सुन लागतै
हँ बुढ़बबा चलि जातऽ
हँ बूढ़ो बाबा चलि जेतै तऽ फेर आर अथी भय जेते
राजा सुधीर एलै तऽ बाजै रहै एलै तऽ पैन चाय सब देलियै तऽ कहै रहे की जे हाय सब गाँवाली अहाँके नीक बात नहि भेल नोत देलु रहे कियो गेलियै नहि अनोजो कऽ देखलियै लेकिन मनोज नहि रहे ओहिठाम तऽ माँ कहलकै मनुष्यके सुनबरसी मऽ रहए भोज आ चाचा दह तऽ जैनते छियै जे चलि गेल रहय बड़ी बन तऽ कनिआँ सभके अथी लागतै जुर्माना लागतै ओने की जे गोड़ लगा सबि दयतियै नऽ कनिया सबके जुड़बाना लागते तऽ हम त! कहलियै कन्यास सके भोजो बचले छै ने भोज लेबै तब ने जुर्माना देबै
हँ भोज देथिन जुर्माना देबै
हँ
ओयके बृहस्पति दिना जमाायके विदाई करते तऽ माँ कहलकै जे काल्हि हेत नहि तऽ हम जााकऽ देख ऐब हं
हल्ला होइया पाछू मऽ
हँ
हँ आर सबगोटा आबि गेल यऽ जतेक पर पाहुन रहै
हँ मतलब आधासँ बेसी आबि गैलयया आधा अखन बाँकी छय
औं
मतलब जे सब जरबैमे एले रहै ने ओ सब सब चलि एलय
ह तऽ भोज भातमे बेटी सबके की भूमिका छै भोज भातमे
एखन कोनो खोज खबर नहि देल लेलियै हँ पर बड़की बेसी छैय
ओ पोती की बेटी
पोती-पोती बेटी कहाँ छै हू
ओ
बेटी कहाँ छै
अच्छा बेटी नहि छै
उहू बेटी एकेटा बेटी छै
ओ खूब खेलहुँ नऽ भरिदम
हँ
देखबै तऽ ओते सकरड़ौड़ी सब नहि सुुरकब गर्मी छै पेट तेट खराब नहि भए जाए
नैय धु जबरदस्ती दू ग्िलस पििया देलक हम तऽ एके ग्लास प जबरदस्ती दू ग्लास पिया देलके
हू नहि गर्मी छय।
ओखन बड़ सुन्दर रहे।
हूँ।
उएह दिअर एक बात मे बैसल छिय जे खाय के एतै तऽ कतय सुतते। सुतै मचानप पर सुतै कि घरमे जेतै ओहिठाम जेतै सुतय ल कतय सुतै जोगार देख लेबै तखने ने।
हूँ ओ जे अखन गप्प करै रहे ने तऽ ओकर बर गेल रहे गाम
हूँ
अ ओतय मधुबनी ओसब रहै छैय गोरखपुर मे तऽ कहलकै एखन हमर अ अपनानै छथिन ने तऽ हम कनी फ्री छीय। कहलियै आब अहाँ फोन राखु हमर घोर वला इन्तजार परल यऽ उ उ
हम फ्रिर हो छथि हम नहि ने छियौ फ्रिर
ह ह अपने केट जायत फोन कनि देरमे छोट छोट ओकरो बच्चा छैय चारि साल के बेटी छैय छ छो महीना के बेटा छैय। ह
हाँ
बेचारी गरीब लागलेी अठि सब करे रहे कहलके चाट चाउमीन गोलगप्पा सबके दुकान कन या
उ त अ तऽ बड़ा अमीर